हेलौ हेलौ नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
आइ हम इंटरनेट आ आधुनिक जीवन पर चर्चा करैय चाहै छी हमरा लगैत छै जे इंटरनेट आजुक समय सभसँ प्रभावशाली आविष्कार सबमे से एक बनि गेल छै जहि बिना आधुनिक जीवनक कल्पना करना कठिन भैय गेल छै
बिल्कुल बिल्कुल आ तऽ ग
हालौ
हँ हेलौ हेलौ हँ बिल्कुल बिल्कुल हँ नेटवर्क चलि जाइ छै तऽ हँ बिल्कुल सही कहलियै इंटरनेट केवल एक तकनीकी साधन नहि रहल बल्कि शिक्षा व्यापार संचार मनोरंजन आ जानकारीक एक विशाल संसार बनि गेल छै
कल्हि हम सोचै छलु जे किछु दशक पहिरे जकरा लेल दिन या सप्ताह लगैत छल ओ काज आब किछु क्षणमे सम्भव भए जाइत छै
बिल्कुल बिल्कुल जानकारी प्राप्त करनाए दूरदराजक लोक से सम्पर्क करनाय आ विभिन्न सेवा सभक उपयोग करनाइ बहुत आसान भए गेल छै
हमरा लागैत छै जे इंटरनेट शिक्षा क्षेत्रमे बहुत पैग परिवर्तन आनने छै आब विद्यार्थी दुनिया कोनो कोना से ज्ञान प्राप्त कैर सकैत छथि
सही कहलिऐ आब एक विद्यार्थी पर बैसल बैसल विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम आ व्याख्यान आ अध्ययन सामग्री धरी पहुँची सकै छै
सच कहू तऽ ग्रामीण क्षेत्रक विद्यार्थी सभ लेल सेहो ई महत्वपूर्ण अवसर बनल छै
बिल्कुल सही केहलू कियाकी जानकारी या शिक्षा पर पहुँच पर्दा से सिखबाक सम्भावना सेहो बढ़ल अछि
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे व्यवसायक क्षेत्रमे सेहो इंटरनेट क्राान्तिकारी परिवर्त न आनने छै
बिल्कुल बिल्कुल आब छोट व्यवसाय सेहो अपन उत्पाद आ सेवा बहुत पेघ ग्राहक समूह धरि पहुँचा सकै छी
हमरा लगै छै जे संचारक क्षेत्रमे इंटरनेट सभ से बेसी प्रभावशाली साबित भेल छै
हँ अब हजारो किलोमीटर दूर रहिने कर व्यक्ति सभ किछु क्षणमे बातचीत सम्भव छै
सच कहू त परारिवारिक सदस्य जे अलग अलग शहर या देशमे रहती तखन इन्टरनेट हुनका सभकेँ जोड़ि रहै क रखैत छै
बिलकुल सही बात दूरी भौतिक रूपसँ जरूर रहैत छी मुदा सं संवादक सुविधा बहुत आसान भेल
कलिय हम सोचैत छलूं जे मनोरंजक क्षेत्र सेहो पूर्ण रूपसँ बदल गेल छै
हँ हम भी यही सोचैत छलहुँ संगीत चलचित्र वृत्तचित्र खेल आ अनेका प्रारक सामग्री आब तुरन्त उपलब्ध होइ जाइ छै
मुदा हमरा लगैत छै जे इन्टरनेट अत्यधिक उपयोग कतेको समस्या से उत्पन्न कय सकैत छै
सही कहलियै समयक दुरुपयोग ध्यान भंग होए अ गलत जानकारी प्रसार जेकां चुनौती सेहो मौजूद
सच कहू तऽ तकनीक स्वयं खराब नहि होइ छै मुदा ओकर उपयोग कोना कयल जाय ई अधिक महत्वपूर्ण बात छै
बिलकुल बिलकुल जं इंटरनेटके उपयोग सीखबाक विकास करबाक आ सकारात्मक कार्य लेल कयल जाय तऽ ई बहुत उपयोगी साबि मनी सकै छी
हमरा लगैत छै जे भविष्यमे इंटरनेट आ कृत्रिम बुद्धिमता मिलैके आओर पैघ परिवर्तन आनत
हँ आने वाले समयमे तकनीक शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार आ विज्ञान तनिक श्रोत सब के आओर प्रभावी बना सकैत छी
मुदा सामाजिक जीवन पर इंटरनेटक प्रभाव युवा पीढ़िक बदलैत आदत आ डिजिटल भविष्य पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बांकी छै
बिलकुल बिलकुल इंटरनेट आधुनिक स समय एहेन हिस्सा बनि गेल छै जे जाहि प्रभाव जीवनक लगभग प्रत्येक क्षेत्र पर देखल जा सकैत छै
तखन अगिला बेर हम सामाजिक जीवन युवा पीढ़ी आओर डिजिटल दुनियांक भविष्य पर आओर विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल बिलकुल सामाजिक जीवन पर इंटरनेट प्रभाव बहुत गेहरा भेल छै आइ लोक सबक संवाद सोच विचार आ जानकारी प्राप्त करबाक तरीका पहिल से बहुत बदलि गेल छै
हँ कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे पहिने जेकरा बारेमे जानकारी प प्राप्त करबा लेल पुस्तकालय जाय परैत छल आब ओ जानकारी किछु क्षणमे उपलब्ध भऽ जाइत छै
सही कयलियै ज्ञानपर पहुँच बढ़ल अछि मुदा एकरा संग सही आ गलत जानकारी मे अन्तर बुझनाइ सेहो बहुत आवश्यक गेल छै
हमरा लागैत छै जे आजुक युवा पीढ़ी तकनीकल संग बहुत जल्दी जुड़ि जाइत छै आ नवा चीज सिखबामे सेहो बहुत तेज होइत छै
बिलकुल बिलकुल युवा सब नवी तकनीक अपनायमे अग्रणी रहैत छी अथवा बदलैत दुनिआके संग स्वयं के जल्दी अनुकूल बना लैत छी
सच कहू तऽ इन्टरनेट बहुतो युवा के अपन प्रतिभाक दुनिया धरि पहुँचा बैके अवसर देने छै
हँ बिलकुल बिलकुल कियो शिक्षण सामग्री बनेवति छथि कियो कला प्रस्तुति बनाबे छथि कियो व्यवसाय शुरू करैत छथि अ किओ ज्ञान साझा करै छथिन सब अपन अपन काम करै छथिन
कल्हि हम एक युवा के कहानी पढ़ै छलू गाँवमे रहिके डिजिटल माध्यम उपयोग से हजारो लोक धरी अपन विचार पहुँचा रहल छल
सही बात तकनीक भौगोलिक दूरी के बहुत हद तक कम कऽ देने छै
सच कहू तऽ आब केवल विद्यालय या महाविद्यालय शिक्षा पर्याप्त नहि बुझाय पड़ैत छै
हँ जीवन पर सिखबाक मानसिकता आ सफलता लेल बहुत आवश्यक मानल जाइत छै
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे तकनीकन कारण बहुत नवा रोजगार क्षेत्र क्षेत्र से उत्पन्न भेल
बिलकुल बिलकुल कतेको एहन क्षेत्र छथि जकर कल्पना किछु दशक पहिने कठिन छल मुदा ओ महत्वपूर्ण पेशाक रूप लेल चुकल छथि
हमरा लगैत छै जे भविष्य मे कौशलक महत्त्व डिग्री से सेहो बेसी बढ़ि सकैत छै
सही कहलियै ज्ञानक व्यावहारिक उपयोग आ समस्या समाधान क्षमता बहुत महत्वपूर्ण मनीजा रहल छै
सच कहू तऽ इंटरनेट दुनियाक प्रतियोगिता के सेहो बढ़ा देने छै
हँ मुद्दा एकरा संग अवसर सेहो बढ़ल छै आब व्यक्ति केवल स्थानीय स्तर पर नहि बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कय सकै छै
कल्हि हम एक प्रेरणादायक विचार पढ़लू जानकारी शक्ति नहि छै बल्कि जानकार जानकारी सही उपयोग शक्ति छै
ई बात बहुत गहरी छै केवल ज्ञान प्राप्त करनाइ पर्याप्त नहि बल्कि ओकर उपयोग करनाइ महत्वपूर्ण छै
हमरा लागैत छै जे भविष्य ओहि लोकक होय जे तकनीकक उपयोग करैत हुए मानवीय मूल्य आ रचनात्मकता के सेहो संग लय के चलत
बिलकुल बिलकुल तकनीक साधन हो सकैत छै मुदा सोच कल्पना नैतिकता सदिखन मनुष्य सबसे पेघ शक्ति रहत
हमरा विश्वास छै जे डिजिटल युगमे अवसर कमी नहि रहत आवश्यकता केवल सही दिशानुशासन आ निरन्तर प्रयासक रहत
सही कहलियै मित्र जे व्यक्ति सिखैत रहै बदलैत रहत अआसकारात्मक सोच संग आगे बढ़त ओ भविष्यक चुनौती या अवसर दुनू सफलता पूर्ण सामना करि सकत
बिलकुल भविष्यक चर्चा करैत समय अय बात के नहि विसर बाप कहि जे प्रत्येक पीढ़ीक सामने अपन अपन चुनौती अवसर रहै छै
हँ काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे हमर पूर्वजसभ बिना आधुनिक तकनीकक सेहो बहुत उपलब्धि प्राप्त कय लेब
सही कलियै साधन बदलैत रहै छै मुदा ईमानदारी आ दृढ़ संकल्प मौत सदिखन समान रहै छै
सच कहू तो लोग सफलता दे छथि मुदा सफलता पाछाक संघर्ष नै देखे छथि
बिलकुल प्रत्येक उपलब्धि पाछा असंख्य घण्टा अभ्यास देर या त्याग छिपल रह छै
हमरा लागै हमरा लागत छै जे युवा अवस्था जीवनक सभसँ महत्वपूर्ण समय होइ छै कियाकी यही समय लेल गेल निर्णय भविष्यके प्रभावित करैत छै
हँ अहीं कारण समयक सही उपयोग करनाय बहुत आवश्यक मनायल जाइत छै काल्हि हम एक विचार पढ़लूं समय संसारक सबसं मूल्यवान सम्पत्ति छै कियाकी एक बार गेल समय फेर वापस नहि आबै छै
ई बात बिलकुल सत्य छै धन फेर कमाायल जा सकै छै मुदा समय वापस नहि अ लावल जा सक छै
हमरा लगै छै जे सफल लोकसब समय महत्व बहुत नीक से बुझैय छथि
बिलकुल बिलकुल ओ लोक प्रत्येक के अपन लक्ष्य के दिशामे एक कदम आगे बड़ा ब अफ्सर मान छथि
सच कहू तो कतेको बेर लोक असफलता से घबरा जाइत छथिन आब प्रयास कथक छोड़ि दै छथि
सही बात मुदा इतिहास देखल जाय तऽ अधिकांश महान उपलब्धि लगातार प्रयासक परिणाम रहल छै
सोचैत छलौहु जे व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करैत रहते किछु वर्ष बाद परिणाम बहुत पैघ भए सकैत छै
हँ छोट छोट सकारात्मक आदत सब समयक संगङ्ग बहुत पेघ परिवर्तन आन छै
हमरा लगैत छै जे आत्मविश्वास सफलता लेल बहुत आवश्यक छै
बिलकुल बिलकुल जब व्यक्त स्वय पर विश्वास नहि करत तऽ दोसर लोकक विश्वास सेहो करत सेहो प्र्या प्राप्त करना ह कठिन भइ जाए
सच कहू तऽ आत्मविश्वास अर्थ अहंकार नहि बल्कि अपन क्षमता पर विश्वास होइ छै
सही कहलियए आत्मविश्वास व्यक्ति कठिन परिस्थिति मे सेहो आगे बढ़बाक शक्ति द छै
कली हम एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़लियौ सपना ओ नहि जे निद्रा मे देखल जाय सपना ओ छै जे तोरा निद्रा नहि आबे दे
ई विचार युवा सभके बहुत प्रेरणा दैत छै कियाकि पेघ लक्ष्य लेल पेघ समर्पण आवश्यक होइछ।
हमरा लगैत छैय जे ज्ञान मेहनत आ अनुशासन एक संग मिलके असाधारण परिणाम दे सकत छैय।
बिलकुल-बिलकुल। यही तीनो गुणक संयोजन व्यक्ति के भीड़ से अलग पहुँचा दैए अइछ।
हमरा विश्वास छैय जे व्यक्ति अपन लक्ष्य स्पष्ट रखत, समयक सम्मान करत, आ निरन्तर सिखैत रहत, त सफलता देर-सबेर अवश्य भेटत।
पर इ विचार बहुत पैघ लागैए, जीबनक यात्रामे सभसँ महत्वपूर्ण बात इ छैय जे व्यक्ति रुकैय नहि बल्कि प्रत्येक अनुभव सँ सिखैत हुए लगातार आगे बढ़ैत आ निरंन्तर प्रयास करैत रहए तब सफलता प्राप्त करैय छै तऽ ठीक छै बादमे बात करब।
हुं।